हेलो
हेलो
हँ बाज ने दस मिनट पुरो तबे कट
मन हेत नानी गाँव एखन क लए गेलिए
घूमऽ के मोन केलकै तें आब
ह कथी मे बस से
हँ
ओ बस छै हे तऽ जेबैय हँ हमरा बुझाएल ओ
ए समस्तीपुर गेलियै ओतय से फेर टेम्पू पकड़
नहि
सुबह फेर फेर तऽ एखन दू चारि दिननके हाथ चलि जेयबै ने
हू
असुआके की भेलै ने बुझलहिं सभसँ नीक से बतएलै ने
हँ ओ नीकसँ अथि कएलै हँ हमर बहुत खराबे भऽ गेल हे
जे बतिएले पूरा दस मिनट एको गो काम कटलै नइ ओकर तैं पूरा आबि गेलै
हमर कते कटल छै से पतो छै हमर दस बारह गो कटल छै
हँ नहि तऽ तोहर आधा ते भऽ गेलौ छओ सए बारह सए के आधा दए भ गेल
हँ
अशुआ के आ जब के ओ अपन काम एतै तब पच्चीस सए पूइर जेतै
मतलब
उ तऽ तोरे सब से बत बतिया के ने औते अलइ ओकर अपन काम देबो नहि केलकै हन
ए ओकर अपन काम से बतियलै अशुआ हमरा फोन करैत रहै हम नहि करैत रहियै
आ कहलकई हमरा जे अँ दोस् अपनो काम ओकर अपन काम आधै त भेल हे त ओकरा बाकि छै एखन काम
झूठ भै रहै ओ झूठ बजै रहै जे पाइयो नहि आयल फेर ओकर बहीन देखेलकै पाय आयल रहे
हँ ओ झूठ बजे रह हमरा पता ह ओ सची नहि बाजल रहे
हँ ओ सच बजतै जे पाइ कते एलै से जान लेब
ओ नहि ओ कहैत हेताउ नहि याद ह फोटो तऽ नहि देखबै रहए
ए तऽ हम कहलियै ने वीडियो कॉल केलियै त स्क्रीन सेेयर क के देखेलक त कहलिय अढ़ाई सए आयल रहे ओकर ब्लूटिक लागल रहे
प्रोग्रेस मे कते रहै?
आ प्रोग्रेस मे ओकर रहैये ने ओकर की रहै जेना बात करै रहै पैसा आबै रहै से
हँ अबै तऽ ओकरा रहै
नहि उएहप छै अभी नहि फोन कतहु मोबाइल लऽ जा औय एप पर छै है देखअ हँ अभि रुक जा हँ हेलो
ओकरा बहुते पाय अलाइ लेकिन ओ छुपब रहो
हँ झूठ बजे रहे हमरा नहि आयल लेकिन देखेलकै पूरा आयल रहै पाइ
रहतै कैल ओकरा थोड़े मिलतै
हँ हँ हँ सेहो ठीक कहलै
छुपबइ छै त छुपबइते रह ओ एहिमे केकर बैंक जोर कथी
हमर पाइ तऽ हमरा एले दोसर के नइ
नहि त बैंक अकाउंट ऊ केकर देने हेतै ओ अपन बहिन के देने हेतै आ जेना हमर भाय वला मे देल छै केकर बता हमर बाबो बलामे हमरे जियएतऽ बाबा वला मे जियएतऽ
बे अकाउंट भ कर जेताउ
हँ पान सात सो आयल छै
सीवम ए आर बॉलेट पर कते डेढ़ हजार कमलके एक दू दिन तीन दिन मे कि हुनकर एकाउंटे फ्रिज क देलकई फेर ठीक करबलके तब आब फेरो
पर लोकते कमाय छै
आ सचिन भैया दूए महीना में केते तेइस हजार कमने छै
के
सजिन भइया कहैत छै इएहसँ हम मोबाइल एगो खरीदलहु आ तेइस हजारमे भी ओ मोबाइल किन सकै छी लेकिन कहै छै आओर कमा लै छी तऽ
त‌ केनाहु
देखैल कै तेइस हजार एक दिनमे चारि चारि सै
वाह तब तऽ बढ़िआ पाई
की करे छै से पता छउ दू हजार मतलब क पेमेंट केलक आ ओकरा एक दू हजार अस्सी आयल तऽनाहिते दू हजारके चारि बेर पेमेंट कऽ देलक तऽ तीन सए बीस रुपैआ फ्रीमे आबि गेल
एहिमे बुरऽ के लस हुय के डरनाइ
लॉस के डर केखन जखन ओ टी पी ओहि में अबे छै ओ टी पी तू गलत द अभी तऽ तोहर पाइ लॉस भऽ जेतौ
ह नहि तऽ पाई जे लगेतय जे पाइ लगे ते ओहिमे पाइ
तू हिमे से हिमें से तू पहिले पाई खरीदही जेना तू दू हजार रुपा खरीदलहि फेर ओ खरीदलक तके बाद ओ पेमेंट करही ओ दू हजार ओहि के बाद तोरा पास एतौ दू हजार अस्सी तऽ दू हजार अस्सी तू बेचही त फेर दू हजार अस्सी के दोसर पेमेंट करते तू तोरा पड़
ओ ए ओ बढ़िआँ कमाइ छै तऽ एहिमे कोनो दिक्कत नहि जे करै छै त
दिक्कत कथी दिक्कत नहि दिक्कत छै ओ टी पी तऽ गलत देबही तऽ पाइ बुुरतौ तें एक सै दू सै लगा दे जे पाइ बुरऽके दिक्कत नहि रहतौ
आ डिरिम एलेवेन पड़तै इहो से बेसी फायदा रहै छै पाइ लगाबऽ पर
ए ड्रीम अभी शेयर मार्केट में बहुत
तऽ फोन पे जकर खुलल रहै छ ओकरे ने
कथी शेयर मार्केट टरेडिंग
हँ हँ
ए हँ एकाउंट सब भी एकाउंट सब भी होइ छै
छै पुस्करबा चलि गेलै कि छउहे
छउ एकर फर्स्ट मैच इ मे नाम नहि ऐल सेकेंड मे ऐं यौ ओकरे चक्करमे एतऽ आ गेलहु ओ करिकबा जे छलहुँ ने से एते ने अथी करउ
की केलकय
शिवम भी शिवम आरो रितेश भैया साथी भी घुस जाय पढ़ऽ मे आ हमरो साथे आ जाय मतलब की दुनू लै हमरो लिया दय है लेकिन हम एक दिन नहि लेलियै कहलियै जे कहि देलियै तऽ फेर हमरा नहि कहै छै तऽ सर बिगड़लै तऽ छोड़ि देलकै फेर
केकरा कोथी लिअल कहै छै कोथी लिअले
सर ओकरा देलक की बीस पेज लिखलै तऽ ओ हमरो चाहलक दिया दियै लेकिन सर ओकरे बिगड़ले कहलकय एकर कॉमर्स छै तोहर इंजीनियर तू छ त तोहर दोसर लग तै हटा देलके कते हल्ला होइ छै ओतरेय
अइठम मोबाइल चलै छै मोबाइल चलै छै बगलमे बगल मे मोबाइल चलय छै
तथ कक
ओकर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहि एलै
नइ आ रहअ दही के आ अशुआके हम देखलियै कि से पता छौ अस हाँ हम जे छिए दसे मिनट न बतै रहियै हम दसे मिनट न ओहिपर बतियाइ रहयै अशुआ के से अथी स्क्रीन सेेयर केलकय त ओहिमे एगो आठ सए मिनट बतिएलकय तियै नय रहे मतलब पन्द्रह सोलह मिनट ट
हे ओते देर थोड़े बतिया के रहे छै जते लिमिट ओते ओना बतिया सकै छै दूओ घंटा अहिमे कुन
सोलह मिनट ऐरर के बतिया लेलकै आ दोसर बेर जीरो तऽ ओ जीरो के छौ मिनट से कन्वर्ट न कऽ देलकै
हँ ओ ओनामे खराबे होइ छै बतियामे थोड़े दिक्कत छै जते देर बतिआ सकै छी
अभी कते मिनट भेलो
आठ मिनट बुझायै पूरा वला छो
हँ आठ मिनट तऽ पूरा वला छै आंई पुस्करबा जे छौ न पुचकरबा हमरा एक दिन फोटो भेजलकओे रहै अथीके कॉपीे के आ ओ डी पी मे की लगेने छै से पता छौ अथी की कहै छै ओ आ आर्मी के
ओ
हाँ
बनतै इंजिनियर आ लगा देलकै आर्मी के
हँ ओ अब कोन इंजीनियर सिविल इंजीनियर बनतै
ओ
ओ जे फोर्म भरलखिन ने तऽ अपनासभ जेना सब्जेक्टमे कॉमर्स तऽ ओना सबजेक्ट मे देलकै सिविल इंजिनियर
ओह ओ निकलै ह नय न
नय सेकेंड मे बीस के एते सेकेंड सेकेंड मे निकयिले जेत आ नय तऽ ठड में भी नय निकललै तऽ स्पॉर्ट से कराबऽ पड़तै ओकरो आ नय तऽ छोड़तै
छोईड़ देतै तब तऽ ओकरा कोनो दिक्कते नय इन्टर करऽ पड़तै
हू
छोईड़ देतै तऽ ओकरा दिखते रह
ओय मोबाइल पर फोने नय जाय छै ओहि दिन तू रही ते केलियो रहे ते ओय मोबाइल पर फोने नय गेलो
ओकरा दिक्कत हेते भुषकरबा के कोथी मे नय बुझलहि
कोथि मे
ओकरा कोथि कहै छै दौड़ निकालऽ पड़तै
निकाल लेते जब एते मेहनत कऽ लेलकै तऽ ओकरा दौड़ निकालै जेता
हँ दौड़ निकयल लेता
आ जे करो निकलो चाहे राजन भैया जेका झापड़ खा लौ
हाँ हाँ ओ
एक बेेर और फोन कऽ दियौ
कनि छै उ कारी न तऽ ओकरा नय निकलतै
एह कहा ओहन नय होइ
एक बेर आऔर फोन कऽ दियौ
अखन पुरलो हन कहाँ
हँ तऽ एखन कायिट कऽ आ दस मिनट पुरा द एक बेर और फोन कऽ दै छियौ आ ओ हम की केलियै से पता छौ हमर बात छै न हम पन्द्रह दिन तक केलियै बात सोल बीस दिन तक आ असुआ की कहे रहे पाँच गो काम होय छै ने से एके दिनमे रहै कहै छै टाइम खतम भऽ जेतै आ हमर टाइम अभी तक बचल छै
हँ
तैं ओकरा एयलौ दस मिनट भेलौ फेरसँ करै छियौ करियौ हँ ठीक छै